हा,
हा हाणे कीअं कयव वरी?
चईं न उन करो वरी मां ॻाल्हायोमांसि। करिश्मा सां हा चयईं हिकु ॿिए खे अटेंड करो।
अच्छा -अच्छा ठीकु आ त हा बसि ईअं ई मां लिखां पई कुछु।
अच्छा त मां बि इएं चक्कर पई मारां, मां चयो थी वेंदा हिकु ॿ फ़ोन त मां हिन करे चयो ॻाल्हायां तव्हां सां। ऐं न माना असां हेठि बिल् दिन में लहंदा आहियूं सभई ॼणा, बिल्डिंग वारा सभु सोसाइटी में कंदा आहियूं वॉक। चक्कर मारंदे मारंदे हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहियूं, हिते मिलंद आहियूं न त सॼो ॾींहुं हर कोई पंहिंजे कमनि में तो वञे त इन बहाने थोड़ो रिफ्रेशमेंट
त मां ख़बर तव, मां उहो ई छा पई लिखां मां? इहो ई पई लिखां मां की भई फ़ाइदा छा आहिनि? सुबुह जो वॉक करण जा उहे ई मां वेठी लिख खां पई। की सुबुह जो वॉक करण जा फ़ाइदा छा आहिनि? सुबुह जो अऊं शाम जो फ़र्कु आ न पर हाणे फाइदो त शाम जो बि हूंदो ई, पर सुबुह जो वॉक करणु अलॻि फायदा तव खबर तव तव्हांखे, हा सुबह जो माना पाण खे आक्सीजन हा सुबुह जो ज्यादा सुठो आ। तव्हां घणी देरि कंदव पो हाणे वॉक?
स्कूल हुन्दों आ न सुबह जो किअं आ न ॿारनि जो टिफ फिन, स्कूल पहुचायो उन्हनि खे ॿारनि खे छॾे अचु वठी अचु। पो किथां थींदो आ पो सुबुह जो घर जे रोटियुनि नाश्तनि में ई पूरा हूंदा आहियूं। पो ईअं लॻंदो आ राति जो त हे थोड़ी देर लऊं हेठ ऐं थोड़ी देर वॉकिंग करूं। करण बी जरूरी आहिन हेल्थ लाए छा? न त सॼो ॾीहं वेई- वेई असांई हे ता थियऊं, हेठि कीअं ॿ माण्हू मिलनि ता हिक ॿिए सां ॻाल्हायूं ता। त उहो बि सुठो तो लॻे न।
हा, उहो त आहे हा पर माना ईएं चवंदा आहिनि मां ईअं ॿुधो आ, गुरु जी असां योगा गुरु जी आ उहो चवंदो आ की भई सुबुह जो वॉक करण जो अलॻि ई फाइदो तव मतलब तव्हांखे करणु खपे। खपे मतिलब ईअं चवंदो आ, सुबुह जे टाइम हा तव्हां केॾी महिल ट्राए कयो सुबुह जो? जेतिरो थी सघेव कोशिशि कयो।
अच्छा,
हम्म
सुबुह जो केॾी महिल न ॿारु हिकिड़ो अठे बजे वेंदो आ, हिकु नवे बजे वेंदो आ। पो मूंखे ॿिन्हिनि जो नाश्तो रोटी रेडी करे करे मूंखे हेॾी थकावट लॻी वईं, मां साढे छहें खां उ थंदी आहियां, पो ईअं लॻंदो आ कलाक अंञां सुम्मां। सब कम थी वेंदो आ, पो मुंहिंजी ससु माइयुनि खे ॾिसंदी आ। पो मां थोङी देर कलाकु रेस्ट कंदी आहियां उन विच में। छो त नास्ता रोटी ठहियल आहिन, पाण ई खणी खाईंदा आहिन मुंहिंजा घरवारा ईअं। हिनन खे ॾींदी आ, हिननि जो घर मां कमु आ न। त मुंहिंजे ह मुंहिंजे घोट जो घर मां कमु आ, घर मां कमु कंदा आहिन। कंपनी उन्हन जी चवन्दी थन माना घर मां करो, पो हू उन में घर मां कम कंदे कंदे उहे घर मे ई खणी खाईंदा आहिन पाण ई, पो मां ककलॉक खण सुम सुम्हंदी आहियां। पो थोरो रेस्ट मिली वेंदो आ न बॉडी खे, पो वरी हुनखां पो चालू थी वेंदी आहियां वरी। पो हिक खे वठी आ, ॿिए खे वठी आ हिक खे टयूशन छॾे आ, हिक खे डांस ते छॾे आ, सॼो ॾींहुं इअं हूंदो आ क्लासेस। पो वरी राति जो
छा, छा पई हिनमें मां लिखां वेठी कि सुबुह जो जेको वातावरण में ऑक्सीजन आ न सुबुह सुबुह सां अगरि असांजे शरीर खे माना सुबुह सां ऑक्सीजन मिली वियो न त पो सजो ॾींहुँ माना शरीर में हैप्पी हार्मोनस रिलीज थींदा, इंगलिश में हैपी हॉर्मोन् चय असांजे माना असां पंहिंजी भाषा में अगरि चऊं, हा सुठो हूंदो आ। शरीर लाए त सुबुह जो कीअं पेट बि खाली हूंदो आ, बढ़िया पेट खाली थी वञे म हिकु रुटीन ठहियलु हूंदो आ ऐं हिकु अलॻि ई शक्ति ईंदी आ शरीर में सुबुह जो वॉक करण सां, अंउं माना पो सॼो ॾींहुं एक्स्ट्रा हा ॿ टे कम एक्स्ट्रा ई थी वेंदव, तां त ट्राए कयो, मां न सुबुह जो कंदी आहियां न वॉक त सॼे ॾींहं में हेॾी स्फुर्ती रहंदी आ न पूरो माना पंज छ कम अंउं ख़ुशी, पूरे- पूरे शरीर मन एॾो स्वस्थ हूंदो आ न मतिलब ईअं लॻंदो आ कि बस हाणे अॼु पूरो ॾींहुं एॾो माना एॾो मूंखे सुठो सुठो माना बिताइणो आ कि मूंखे हेीअ करणो आ, हो करिणो आ, मतिलबु ॾाढो उत्साह अची वेंदो आ, जीअण में उत्साह ईंदो आह सुबुह जो एॾो माना सुठो शरीर में अलाए छा थींदो आ अंदर में खब खबर न आए मुखे, पर माना ॾाढी- ॾाढी, मां ॾिसंदी आहियां गार्डन में केॾा माण्हू वॉक कंदा आहिन।
हा, हो त असांजे बिल्डिंग में बि ईअं असां वॉकिंग जो चैलेंज लॻाईंदा आहियूं माना हिकॿिए खे ईअं कंदा आहियूं की तूं घणो थी करी मां घणो थी करां। पो ईअं कंदा हुआसीं, हाणे वरी उहो हिन महीने ॿ टे महीननि खां न कयो आ। पहिरियों असां छा कंदासीं हिक ॿिए जो इहो किलोमीटर्स असां इहो ॾिसंदासीं, तूं केतिरो कयो मांखे क पोइ असां विंघ्यंस थींदासीं ईअं गेम हूंदी हुई असांजी सोसाइटी में, पो
अंसां जो पूरो ॿारहां ॼणनि जी टीम थनि, पो पूरा ॾह हज़ार हजार हलंदा आहिन, ॾह हज़ार कदम रोज़, माना पंजे बजे वठंदा आहिनि, गार्डन ह एॾो वॾो आह ह एॾो वॾो आ कि हिकु राउंड में हुननि जा हज़ार खण ख़तम थी वेंदा थनि। ॾह राउंड रोज़ मारींदा आहिन।
चवंदा आहिन भले ॿी एक्सस काई कसरत न करो अगरि तहां ख़ाली वॉ पंधु कयुव न सॼो ॾींहुं त उहो ई सही हूंदो आ, पंधु करण।
अउं मन घुटनन लाइ बि एॾो सुठो आ, घुटनन में जेको असांखे चवंदा आहिन न भई हिकु चिकनो पाणी खपंदो आ, घुटननि में जेको छा चवंदा आहेन हिकु अलाए छा तैयारु थींदो आ घुटननि में घुटननि जो चवंदा आहिन न पाणी सुकी व्यो आ, आ गोॾनि में त उहो मन उहो चवंदा आहिनि की इन सां माना जेको रेग्युलर करे तो न एक्सरसाइज़ त उहो पाणी सुकंदो बि नाहे! मतलब घुटना हमेशा घुट घुट्ना मन जेके गोडा आहिनि न हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहंदा! कुछु प्रोब्लम न वेंदी आ, हॾियूं मज़बूत अऊं मेन छा त उस, उस जेकी सुबुह जो खाऊं ता न उस सां विटामिन डी बि तो मिले! त विटामिन डी विटामिन डी मिलण सां छा थींदो आ? माना सम्झ विटामिन डी आहे न! त ई तव्हांजे शरीर में बी, बी ट्वेल्व तव्हांजो चूसजंदो अगरि डी कान्हेव न! त पो तव्हां जेतिरो बि विटामिन बी खाओ बी ट्वेल् कतिरो बि खाओ उहो सभु वेस्ट वेंदो आ। त इन लाइ माना सुबुह जो उस्स ॾाढी ज़रूरी आ सुबुह जो, उस्स जेकी क ची उस्स चवंदा आहिनि न, भई सम्झो छह बजे खां अठे बजे जे विच में जेकी आ न उह ॾाढी माना सुठी आ सुबुह जी, ॾाढी सुठी आ, हा। त हुवं न मुंखे मुखे पाण कैं डॉक्टर छा चयईं कि कट ॿाहूं पाए करे पहंजे कोठे ते वञी करे लेटी पओ, ई नंढा नंढा कपिड़ा पाए लेटी पओ माना जेतिरो शरीर तूं खोले सघें न उस में ओतिरो खोल, त पो मान जीअं कीअं तुंहिंजे शरीर खे विटामिन डी मिलंदो हुन सां, सुबुह सवेल सां। त माना कि वॉकिंग करे- करे माण्हू पंधु कंदो, पंधु करे- करे, गॾु- गॾु असांखे उस्स बि मिलंदी। अखियुनि जी रोशनी वधंदी, माना ॾाढा फ़ाइदा आहिनि ॾिठो वञे, तहांखे छा तो लॻे? माना सुबुह जो वॉक करण जा तहांखे नथो लॻे फ़ाइदा हूंदा!
हूंदा आहिनि न, पहिरों मां जाम कंदी हुयमि पर हाणे, हाणे ॿारनि जे पढ़ाईनि में हिननि में थोङो मुंहिंजो हे थी वियो न त असां सुबुह जो सभु हेठि लहंदा हुआसीं केॾी महिल। राति जो त लवंदा ई लवंदा आहियूं। रोटी- वोटी सब निपटाए करे सुबुह जो बि निकिरंदा आहियूं। त हाणे ॾिसूं ता, हाणे सोचां थी मां बि ॿ- टे ॾींहंनि खां, हाणे चालू करां थोङो। मोर्निंग में सुबुह जो ई चालू करां।
थी वेंदी आ न, पो हिकु बार माना थोङा ॾींहं तकलीफ़ वेंदी आ हिक बार रुटीन ठही वियो न, पो पाण मज़ो न ईंदो आ, भई ईअं ई हुजे भई सुबुह जो।
सुम्हंदमि न हाणे ओतिरो ई टाइम अधु कलाकु सोचां ती हेठ लई ईंदमि, पो पंध कंदमि, आहिन त सही न फ़ाइदा त जाम आहिन न। जीअं हाणे ब्लॉकेज वग़ैरह हार्ट में न थींदा आहिन मतिलबु। अ तंदरुस्त न शुगर वारनि लाए डायबिटीज़ वारनि लाए, असां इहो ई चवंदा आहियूं न वॉक, चवंदा ई डॉक्टर। डॉक्टर पंधु करो पंधु करो ईअं ई चवंदा आहिनि न, डॉक तस त इहो रिकमेंड कंदा आहिनि, भले ॿी काई एक्सरसाइज़ न करो हे न करो, योगा करो पो पंध करो
हा मां त मुंहिंजे छोकिरे खे बस ताईं छॾे करे उतां बस ताईं ॿाहिरि निकिरी वेंदी हम। वॉक करण लाइ पहिरियों, उतां जो उते ई माना सत वीह ते हुन जी बस ईंदी हुई सुबुह जो सत वीह ता ॿाहिरि ई उतां उतां निकिरी वेंदी हम वॉक करण लाइ। हाणें माना स्कूल छॾिजी वियो आ त हाणे मुंहिंजो बि थोड़ो घटि ई थींद पो ॿुधायांव त
हां
पर मन मां हीअं लिखां पई मां च्यो लिखंदमि त मतां बि हूअ अची वञें।
थींदो आ न हे रखी आ, हे खणी आ, खणिं पाह में बि असांजो, असांजो पंधु थी वेंदो आ न ऐं घरु वॾो आ केॾी महिल अंदरि वंञों हे ठाहे रखी अच चा वरी अचंउं, मन घर में बि असांजा चक्कर हूंदा हिनि न हिनखे हे ॾे हुनखे हो ॾे
हिनखे हे ॾेस, सही ॻाल्हि आ सॼो ॾींहुं फतफत- फतफत न पर ईंयें चवंदा त उआ उहा तहां हुनखे एक्सरसाइज़ में काउंट न कयो, उहा तहां हुन खे, माना पांजे लाए टाइम न ॾिनुअ पांजे उहो अलॻि सां ॾियो इयें चवनि ता पिया अॼुकल्ह त मां सही में ती ॿुधायांव पांजे लाए अलॻि सां टाइम कढो, उहो तव्हां ईह्ये न सम्झो की तहां घर या कम ता कयो त माना तहांजी उहा एक्सरसाइॼ़ थी वई हाणें, ईअं ता चवनि वधीक करे मां त इंयंइ
हा, इह्यो जे को असां कंदा आहियूं कंटिन्यू, ॾह हज़ार स्टेप्स त चवनि ता न रोज़ करो ॾह हज़ार असांजे हिते च वा बिल्डिंग में बि हुयो न पो सभु ॾह-ॾह हज़ार कंदा हुयासीं। ॾह नव किलोमीटर जो टार्गेट हूंदो हुयो सभिनि खे नव ॾह
न त उहा वाच ती
हा, मोबाइल में बि थीं व्यो न हाणें मोबाइल में में भी हिकड़ो एप ईदों तव इहो सेट गेट सेट ओ इंअ करे ईंदो तव या, उनमें बि जल्दी ख़बर पएजी आ।
टच हुजे न पो उहा मोबाइल टच हुजणु खपे न
हा खत में हूंदो आ न फ़ोन, असांं जेतिरो पंध कंदा आहियूं ओतिरो काउंट्स ईंदा इनिस। स्टेप्स ईंदा हिनि कि घणां स्टेप्स हलया आयो तहां, फोन खे हथ में खणीं हलणों पवंदो आ पो
हा, पर मुखे त ईयंई लॻो आ अॼु ताईं की सुबु सुबुअ जो मां जॾहिं बि वॉक कई आ न मुंहिंजो ॾींहुं त एॾो मस्तु वयो आ एॾो ख़ुशि प्रसन अउं हिकदम मना एॾी मजबूती शरीर में मसल्स ठही विया इनि ईअं लॻंदो आ की माना फ़ाइदा ई फ़ाइदा इनि सुबुअ जो वॉक करण में
सुबु जे पंध जा त जाम फ़ाइदा इनि न अगरि करण ते अचूं त पर रेग्युलर करउं हर रो हर माना हमेशा करउं हाणें असां पंद्रा ॾींहं कंदायूं पो वरी थोड़ो कमु अची वेंदो आ अउं बरसातुनि में बि थोड़ो ॾुक् खियो थी वेंदो आ करणु।
हा केॾा ॿुढा-ॿुढा मां ॾिसंदी आयां एॾा ॿुढा जेके हली बि न सघंदा हिनि ईअं बि हाणें जेकी हिक मांजे साम्हूं हिक अंटी हूंदी हली न सघंदी ही। पेर-पेर, पेर-पेर ही नंढनि ॿारनि वंगुर हलंदी, हाणें उहा अंटी मुखा वधीक तकिड़ो ती ड्रुके। इ मां ॾिसंदी आहियां न मन फ़ाइ दा हा एॾो तकिड़ो मन मुखां अंटी हीअं हिकु-हिकु पेर रखंदी ही, जिंअ नंढो ॿार किंअ सिखंदो आ पहिरियों। हिकु-हिकु, पेर-पेर रखंदी हुई। अउं मुखे ईअं लॻंदो हो कि हिनखे कुछु लॻो तस, धीरे-धीरे, हाणें उहा अंटी त भई एॾो मस्तु ती हले त, माण्हूं ध्यानु ॾींदासीं त
भी हाणें, सुभाणे खां चालू ती करां सुबुह जो पंधु करण, मुजो वज़ वज़न बि थोड़ो वधीक आहे न हा, राति जो जीयं कंदा आहियूं हा हिनमलां त असां रोज़ु लहंदा आहियूं सभई कीअं हिक ॿिए सां थोड़ो मिलंदा आहियूं
ॻाल्हायां ती मां अलाए केरु आयो आ घंटी ती वॾे
अच्छा तहां जो केर आयो तव छा? न न बीह्यो न ॿ मिंट मतलब अ न हिकु मिंट, ठीक आ न अ पो तां लिखो थोङो भले असां पो हुन ते अञां ॻाल्हाईंदासीं। पंध ते, ह न अञा आहे।
ठीकु आ।
ठीकु आ, हलो -हलो, भले तहां बिज़ी, तहां हाणे पो ॻाल्हायूं था भले, हा- हा।